हेलो नमस्कार
नमस्कार
आओर बतैयै अहाँके की हाल चाल छै
सब नीक छियै अहाँके बतैै ने
हू हमरो नीक छै अहाँके खाना खा लेलियै
हँ खाल लेलली ह
अह कथी कथिी खयली य खाना
रोटी सब्जी दूध यह खयलिय है
गायके दूध कि बकरीे दूध
गाय के दूध
ओ अहाँके अपनेसँ दूहके दूध निकालै ल
नहि उठौने छियै उठौना होइ छै ने
ओ अहाँके खाना में कथिी कथिी ख खलियै
बतैेली ने रोटी सब्जी दूध खयली
सब्जी हमूँ खाय लिय है अ रोट कोट्टी भुजिया सलाद आम रहलै ह दशहरिया आम रहलै ह बड़ा नीक खाना रहलै आनन्द आ गेलैए खा क आओर बतैयै ने अहाँके माता पिता सभ लोको खा लेलथिन
हँ सब खा लेनथिे
आओर बतैयए अहाँके खाना में कथिी कति आ रहले बनाबै
खानामे हम हर चीज बना लै छी रोटी रोटी छोड़ हर चीज बना लै छै
मीट उट बना लैत छियै
हँ बना लइ छै
आओर बाजू अहाँके मौसम वहाँके कैसन छै अहाँके उड़ीके
मौसम यहाँके गर्मी पड़ै छै बहुत
इधर हमरो तरफ तऽ बड़ा गर्मी पड़ै छै बड़ा रौदक कड़ा उगै छै बड़ा गर्मी पड़े छै हम तऽ पेड़ पौधा लगले छीिय तऽ ओहिमे छाँ मे बैठस छी पेड़ पौधा के आओर बताये न अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन चलत छै
सब नीक खेलैत छै अहाँके बतैै ने
हँ हमरो पढ़ाई लिखाई काफी नीक से चलत छै भगवान के कृपा आओर बतै अहाँके कोन से कक्षा मे पढ़े छी
बारहवीं कक्षामे पढ़ै छी हम
अहाँके विषय कोनसँ ले लेे छी
जीव विज्ञान भौतिकी रसायन शास्त्र गणित हिन्दी इंग्लिश ल छै
अच्छा मने मेडिकल बलाा पढ़ाइ पैत छी ने
हँ
डॉक्टर बनबै अहाँके हमहुँ रह लेखा लियै छियै मेडिकलवला अहाँके डॉक्टर बनबै का
हँ
चलियै चिकित्सोमे बड़ा पैसा छै अहाँके आगेमे कथिी सोचेतै अहाँके कोनो हुनर सिखबै आ कि नहि
नहि हम तऽ सिफ पढ़ाइपर ध्यान दै छी डॉक्टर बनबै छै हॉस्पिटल खोलबै छै
ओ हॉस्पिटल खोलै छी अहाँके बुझलियै हॉस्पिटलमे आओर बतै ने बाल बच्चा अहाँके ठीक छै नीक छै
ह्म सभ नीक छै
कगो बेटा बेटी यहाँके छै
एक बेटा छियै एक बेटी छीियै
अहाँके पत्नी ठीक छथिन
नहि बगलमे सोै छियै
ओ अहाँके हमराके बोलयबे ने करै छी भेट मुलाकात हो जेती भाभीजी से
हहाँ ज बोलाबै छी
भौजी से भेट मुलाकात हो जाती है
हँ न बोलै छीियै
क ह
जुग जमाना खराब छी ने
नहि तऽ हम नहि किछो करबै खाली भाभीी से हाल चाल पूछि लेबै चल अबै देखबनका क हाल आहाँ से झगड़ा उगड़ा नानू करल हथिन अहाँ से भउजी
न न करै छी पौजी तऽ बड़ा प्यार से रखै छी हमरा के
ओ हँ सब केहू तऽ पूछला पर यही कहै छथिन सब केहू लेकिन पाछा मे तऽ बेलना
ना भौजी त रोज देबै छै हमरा के
ओ चुप आओर बतैयै आओर उधर मतलब बारिश उरिश भेल भए गेलै कि न दू तीन दिन पहले
हँ भेल छियै
ज्यादा बरखा भेल छियै
हँ ज्यादा न भेल छियै कछी भेल छियै थोड़ अ थोड़ा मात्रामे भेल छै
इधर तऽ बड़ा बर्खा भेल छै आंधी भी बड़ा तेज आबै छै अहाँ से का बाजू हम अहाँ हमर तऽ मोट डाल छै ओहिमे बड़ा फल लागै छै उहे डलबे गिर गेल छियै पूरा आम खराब हो गेल छै इएह कहू भगवान से शुकर मनाउ कि पेड़ प पेड़ नऽ गिरलै नहि तऽ पेड़े अथि उड़स जेती अहाँके ब बाजू ने अहाँके बागवानी मे आम के पेड़ उड़ ना नु गिर गिरलै
नइ गिरले छै
चलियौ अहाँके बागवानीमे कोन कोन से आम के पेड़ लगावल छी
हम लगले छियै दालमक के पेड़ लगे छी बिज्जू के लगबै छी मालदह लगबै छी एक लीचीे पेड़ लगबै छी
चलियौ आओर बतैयो अहाँ के भहु हँ हमर पढ़ाई लिखाई कहली न नीक चलै छी हमहुँ रौड़े लेखा
किताब पढ़ना सँ नीक लगै छै
हँ किताब पढ़ल तऽ हमरा बड़ा नीक लगै छै
आ बतबै छी न खेल मे कोन कोन सा खे
खेल मे आब हमरा फुटबॉल पसन्द छै गुल्ली डंटा पसन्द छै फेर कबड्डी ब्डी पसन्द छै नुका छिपी पसन्द छै दसी बिसी पसन्द छै गोली भी खेल लब खेल लबै छै आओर बहुत कैरम बोर्ड ऐ वॉलीबॉल ईसभ खे लूडो छक्का सभ खेल लैली छै बैडमिंटन खेलै छियै अहाँके खेल मे कौन कौन खेल सभसे ज्यादा नीक लागै छै सभसे ज्यादा पसन्द छै अहाँके कोन खेल
हम तऽ अहाँ खेलमे पसन्द छिये गुल्ली डण्टा हॉकी कबड्डी कबड्डी आओर वॉलीबॉल फुटबॉल क्रिकेट बैडमिंटन यहीसभ खेलैय लऽ नीक लगै छै
चलियै अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक खेल पसन्द छै आओर बतइये न अहाँके खाना बना लेली लेल छै तऽ खानामे कोन कोन खाना बना लेलियै छै
खाना मे हम हर चीज बना लिये छी चावल दाल सब्जी मीट मछली सभ बना लिये छी
मुर्गा के मीट नीक से बना लेली लैऽ छै
नइ नीक से बना न लैइ छी
आओर बताइए अहाँके खाना मे सबस जादा निकन कौन खाना लागै छै
चावल दाल सब्जी लागै छै
चलियै अहाँके मने सादा खाना नीक लागै छै ना
हँ शाकाहार
हू
आओर बतैय छै न
आओर क बताबै छियै हम
चलै छै घूमने क
हँ चलबै जरूर चलबै अहाँके चलबै तऽ हमहूँ चलबै घूमय
ठीक छै
अहाँके तऽ ज्यादा खिसिया जाइत छीियै हम खिसियाैत छी तऽ फोन करैत छी अहाँके हम तऽ अहाँके छोड़ि देबै यब हम ब्रेकअप कऽ लेबै य ज्यादा खि
आ बतै छै ने टकला हो गइ छै छै
हँ हम टाकला हो गई छी
टी नहि ने करै छै कई कौआ टकलापे
हम तऽ टाकले छी ई तऽ नहि करै छी ई कौआवा लेकिन आज तरर मुँहे भर दै छी ई कौआवा हकके
आै छै टकला देख के बाहक देबे छै टकला
हमरा टाकला पर न अगै छै रहुुए माथा पर हग रहुु नाक पर हक देल छी आज क देखे छी ह हम तऽ देखले छी आँख नाक बर गेल छीियै बेर भर भर मुँह हक देल छी
तरा भाग छीिय कटिक पे
फेसियल कऽ दै छैै कौआ बा के आओर बतैै ने अहाँके अ आम मे सभस नीक कोन आम लागै छै
सब हम नीक लगै छी
डालमा आम नीक लागैत छै अहाँके
हँ नीक लागै छै पक जे छै ने त काफी नीक लागै छै
आ रहुुआल ओहो बड़ा नीक लागै छै रहुुआ छरक के भाग ले आओर बतये आम रस पियै छी अहाँके
हँ पी छै
मालदेव आके हमरा पी छी क न
हँ पियै छियै
खाय ल पियै छी
ताल पियए छी
हम तऽ पीबे ने करी
आ पियै छै ने तऽ गर्मीके मौसममे पियै छियै ठण्डा रहने के लिए
हम कहाँ पियै छी अहाँके पियै छियै आओर बताइयै न अहाँके अहाँके शिकंजी पियैत छियै कि नहि
चिकंजी पियै छीिय
ओ पियै छी चलियै ठीके हइ अहाँके धूप रौदामे न निकलबै अपने माता पिता के भी रौदामे न निकले देबै काफी कड़ा रौदा उगै छै समझलियै अहाँके
हँ
हँ आ बड़ा रौदा उगे तऽ शिकंजी पियबै ग्लूकोज पियबे अपने माता पिता चलिये अहाँ से बात क के बड़ा नीक लागल फेर कभी टाइम मिली तऽ अहाँ से बात करब नमस्कार
नमस्कार